हेलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार। सब ठीक छै नऽ सब ठीक छै। कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपन जीवन बेहतर बनाएब चाहैत अछि मुदा बहुत कम लोग स्पष्ट रूप से बुझि पाबैत छथि जे शुरुआत कतेय से करबाक चाही।
बिलकुल कियाकि जीवन बदलाक प्रक्रिया बाहर सँ नय बल्कि अपन सोच आ आदत बदलना से शुरू होइत अछि
सच कहू तो बहुत लोको सफलता चाहैत छथि मुदा सफलता लेल आवश्यक अनुशासन बनाएब अपनाएव मे कठिनाइ महसूस करैत छथि
हँ जबकि छोट छोट सकारात्मक आदार समयक संग ठीक परिवर्तन दै छै
हमरा लगैत अछि जे भोरमे समय पर उठनाइन जीवन सुधारबाक सभसे महत्वपूर्ण आदत सबमे से एक अछि
हँ बिलकुल सहि केलिये भोरक समय मन शान्त रहैत अछि अ दिनक योजना बना। लिय नेसबसे उपयु्त होयत अछि
कलियम पढ़लहुँ जे लक्ष्य बिना जीवन अक्सर दिशाहिीन जाइत छी
हँ जखन व्यक्ति अपन लक्ष्य अस्पष्ट करैत छै तखन ओकर निर्णय आ मेहनत सही दिशा में जाय लगत
सच कहू तऽ समयक सही उपयोग करनाययजीवनक गुणवत्ता बहुत बढ़ा सकैत अछि
बिलकुल कियकि समय एक एहन संसाधन अछि जे एक बेर चलि गेल तऽ पुनः वापस नहि आबैत छै
हमरा लगैत अछि जे प्रतिदिन किछु नया सिखबाक आदत बहुत लाभदायक होइत अछि
हँ निरंतर सिखनिहार व्यक्ति बदले दुनिया में सेहो आगे बढ़ैत रहैत अछि
कहलिय हम देखलू जे बहुत सफल लोग नियमित रूप से पुस्तक पढ़बैत छथिन
बिलकुल पुस्तक व्यक्तिे अनुभव ज्ञान नव दृष्टिकोण प्रदान करे
सच कह तो स्वस्थ बिना सफलता केर आनन्द लेनाइ कठिन होइतइत अछि
हँ एहि कारण नियमित व्यायाम सन्तुलित भोजन आ पर्याप्त विष्रााम आवश्यक छै
हमरा लागैत अछि छै जे नकारात्मक लोक सब से उचित दूरी बनाय रखनाइ सेहो महत्वपूर्ण अ छि
बिलकुल ये किि सगतिक प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति सोच आ व्यवहार पर पड़े त अछि
कली हम पढ़लु जे कृतज्ञता व्यक्ति करर्निहार लोक सब अधिक संन्तुष्ट टिन रहैत छथि
हँ जखन व्यक्ति अपन जीवनक अच्छी बात सब पर ध्यान दैत अछि तखन मानसिक शान्ति बढ़ैत अछि
सच कतो असफलतासँ डरनाइ जीवनके प्रगति रोकि सकैत अछि
बिलकुल असफलता के शिक्षक माने के रहि सफलता दिशा महत्वपूर्ण कदम होइत अछि
हमरा विश्वष जे प्रतिदिन स्वयं के कली से बेहतर बनायब पर ध्यान देना ई सबसँ अच्छा तरीका छै
हँ किएक निरन्तर सुधार धीरे धीरे व्यक्तित्व करियर आ जीवन को तीनो बदल देत छै
साहि कहलियै समयके सम्मान स्पष्ट लक्ष्य निरन्तर सिखना स्वास्थ्यक ध्यान सकारात्मक सगीत पुस्तक पढ़ीनाय कृतज्ञता आ अनुशासन जेका आदत सब अपनाबी कोनो व्यक्ति अपन जीवन के अधिक सफल सन्तुलित खुशहाल आ अर्थपूर्ण बना सकैत अछि
बिलकुल कलिय हम सोचैत छलू जे बहुत लोकोग अपन जीवन बदलावक सपना देखैछथि मुदा परिवर्तन लाएक आवश्यक पेहली कदम उठाबैत चऽ चाहेत छैथ
बिलकुल के केपरिवर्तनक इच्छा आ परिवर्तन अपन लेल कार्य करनाए दोनोू अलग अलग पाठ अछि
बिलकुल सच कहू तो बहुत रास लोग अपन समय एक हिस्सा एहन कार्य में खर्च कए दे छथिन जाए से हूनकर जीवन में कोनो सकारात्मक प्रगति नहीं होइत अछि
हँ एहि कारण प्रत्येक व्यक्ति केँ समय समय पर अपन दैनिक गतिविधि सभक समीक्षा करबाक चाही
बिल्कुल हमरा लागैत छै जे आत्मनुशासन सफलता से बेसी मत्वपूर्ण गुण होत अछि
बिल्कुल क्योकि प्रतिभा बिना अनुशास कऽ कऽ सीमित परिणाम दैत अछि मुदा अनुशासन सामान्य व्यक्ति केँ सेहो असाधारण बना सकैत अछि
बिल्कुल कल्हि हम पढ़लियें जे बहुत सफल लोक अपन दिनक शुरुआत स्पष्ट योजना से करैत छथि
हँ योजना रहला से व्यक्ति समय बर्बाद करबा से बचैत अछि आ महत्वपूर्ण कार्य पूरा करी पाबैत अछि
सच कहू तऽ मोबाइल आ अन्य मनोरंजन साधनक अत्यधिक उपयोग बोहोत लोक प्रगति रोकी देत छै
कुल जे व्यक्ति अपन ध्यान नियंत्रित नही करब पाबत ओ अपन लक्ष्य केँ धीरे धीरे दूर सकैत अछि
हमरा लगेैत जे आत्मविश्वास विकसित करनाई जीवन सुधारबाआक महत्वूर्ण हिस्सा छै
हँ आत्मविश्वास केवल सोचला से नहीं बल्कि छोट उऽ छोट छोट उपलब्धि प्राप्त करलासँ बढ़ैत अछि
बिल्कुल कल्हि हम देखलियो बहुत रास लोक अपन गलती स्वीकार करबआ से बच्चे छथि
ई सही बात अछि मुदा वास्तविक की विकास तखन शुरू होइत अछि जखन व्यक्ति अपन कमजोरी पहचानबैत छथि
सच कहू तो अच्छा मित्र चुननै जीवनए दिशा बदेल सकै
बिल्कुल क्यूंकि मित्रा सब अक्सर सोच आदत आ निर्णय पर गहरा प्रभाव छोड़त अछि
हमरा लागत अछि जे आर्थिक अनुशासन से बोहोत आवश्यक अछि
हँ जे व्यक्ति कमाइत अछि मुदा बचत में योजना नहीं करैत अछी भविष्य में कठिनाई सकैत अछि
आइए पढ़लियै जे धैर्य लगभग प्रत्येक की उपलब्धि आधार होइत अछि
बिल्कुल क्योकि अधिकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि समय मेहनत आ निरन्तरता मगैत अछि
सच कहूँ तऽ स्वयं पर विश्वास रखनाई आ सीखनाई बन्द नै करनाई बहुत जरूरी अछि
हँ दुनिया लगातार बदलि रहल अछि एहि कारण सिखबाक प्रक्रिया जीवन भरि चलैत रहबाक चाही
हमरा विश्वास अछि जे जे जे व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक प्रतिशत सुधार करै तऽ एक बरस बाद ओकर जीवन बहुत बदलि सकैत अछि
बिल्कुल छोट सुधार सभ मिलि केँ बहुत पैघ परिणाम उत्पन्न करैत अछि
सहि केहलिए आत्म अनुशासन समय प्रबन्धन सकारात्मक संगति निरन्तर सीखनाइ आर्थिक समझदारी धैर्य आत्मविश्वास अ लक्ष्य प्रति समर्पण जेका गुण अपना बीेकऽ कोनो व्यक्ति धीरे धीरे अपन जीवन के अधिक सफल संन्तुलित आत्मनिर्भर आ प्रेरनादायक बना सकैत अछी
सही कहली हम सोचित छलू जे जीवन मे सबसे पैघ प्रतिस्पर्धा दोसर लोक से नहि बल्कि कि अपन कलिक स्वरूप से होइत होना चाहि
हँ किया कि जखन व्यक्ति स्वयं के बेहतर बनाबे पर ध्यान देत अछि तखन तुलना ईर्षा आ अनावश्यक तनाव स्वतः कम भए जायइत अछि
सच कहू तऽ बहुत लोग अपन जीवनक जिम्मेदारी परिस्थिति या भाग्य के ऊपर छोड़ि दैत छथि
हँ मुद्दा सफल लोक ओहि बात पर ध्यान देैत छथिन जाहे पर हुनकर नियंत्रण होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे निर्णय लेबाक क्षमता जीवनक बहुत महत्वपूर्ण कौशल अछी
बिलकुल कि आकी सही समय पर लेल गेल सही निर्णय जीवनक दिशा बदलि सकैत अछि
कल्हे हम पढ़लू जे अधिकांश लोग अपन क्षमता से बहुत कम उपलब्धि प्राप्त त करैत अछि क्यूकि ओ जोखिम लेबा से डरैत छथि
हँ डर अक्सर व्यक्ति के ओहि अवसर से दूर राखैत अछि जाहिसँ ओकर विकास सम्भव हो सकैत छल
सच कहू तऽ आत्मसम्मान आ आत्मविश्वास जीवनक मजबूत आधार होइत अछि
बिलकुल जखन व्यक्ति स्वयं के सम्मान दैत अछि तखन ओ अपन समय ऊर्जा आ जीवनक सेहो सम्मान करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे शिकायत कम आ समाधान अधिक खोजनाइ सफलता दिशा क महत्वपूर्ण कदम अछि
हँ समस्या पर लगातार सोचने परिस्थिति रही पहिले मुद्दा समधान पर कार्य करनाय बदलाव
कल्हि हम देखलहु जे बहुत सफल लोग अपन असफलता सभक सूची बनाबक ओहि सिखैत अछि
बिलकुल ओ सब असफलता के हार नहि बल्कि अनुभव मानै छथिन
सच कहू तो जीवन मे धैर्य रखनाय दिन प्रतिदिन कठिन रहल अछि
हँ कियाकी अधिकांश लोक तत्काल परिणाम चाहे छथि जबकी वास्तविक प्रगति धीरे धीरे होइ
हमरा लगैत अछि जे प्रतिदिन किछु समय शांत बेसी अपन जीवन पर विचार करनाय लाभदायक होइत अछि
बिलकुल ऐही स व्यक्ति अपन गलती प्रगति आ भविष्य्यक दिशा स्पष्ट रूप से देख सकत
कल्ही हम पढ़लहुँ जे शरीरक सङ्ग सङ्ग मानक स्वास्थ्य पर ध्यान देनाइ सेहो आवश्यक अछि
हँ मानसिक शान्ति बिना बाहरी सफलता सेहो अधूरी लगि सकैत अछी
सच कहू तो जीवनक उद्देश्य केवल धन कमाई नही होनइ चाही
बिलकुल व्यक्ति के एहन कार्य सेहो करबाक चाही जाहि से ओकर जीवन में ओर सन्तोष आ खुशी आबि सकै
हमरा विषेस अछि जे व्यक्ति प्रतिदिन सोच आदत स्वस्थ आ ज्ञान में सुधर करैत रहत ओकर भविष्य अवश्य उज्ज्वल होयत
हँ निरतर सुधारक शक्ति समयक संग असाधारण परिणाम उत्पन्न करैत अछि।
सही कहलिए जीवन बेहतर बनेबाक लेल स्वयं अपर विश्वास सही निर्णय सकारात्मक सोच धैर्य आत्म सम्मान निरन्तर सिखनाइ मानसिक संन्तुलन आ उद्देश्य पूर्ण जीवन जीवबाक आदत विकसित कर आवश्यक अछि छै। क्यूंकि एहि गुण सभक आधार पर व्यक्ति केवल सफल नहि बल्कि वास्तविक से सन्तुष्ट आ प्रेरणाादायक जीवन जी सकेत छी।
खाली हम सोचे छै। बहुत रास लोको सफलता चाहै छी मुजा सफलता लेल आवश्यक त्याग करबाक लेल तैयार नहि हो छै।
बिलकुल। क्यूंकि प्रत्येक पैघ उपलब्धिके पाछा समय मेहनतक धैर्य आ कतेक ओ छोट छोट त्याग चिपाल रहैत अछि
सच को त जीवन में स्पष्ट प्राथमिकता तय करने बहुत आवश्यक छै।
हँ जे व्यक्ति ई नहि मालूम रहत जे ओकर लेल सभस महत्व पूर्ण की छी ओ अप्पन बहुत समय रास दिशा मे बँटत देत
हँ हमरा लागत ध्यान बन्द कर चीज सभ सँ दूरी बनौनी से महत्वपूर्ण छै।
बिलकुल क्यंकि बिखरल ध्यन अक्सर बिखरल परिणाम उत्पन्न करैत अछि।
कनिय पलू जे बहुत सफल लोकोग प्रतिदिन अपन लक्ष्य लिखैत छथिन।
हँ लच्य लिखला से मन बार बार ओहि दिशा में सोचबाक शुरू करैत छी
सच कहू तऽ आलस्य जीवन सभ सँ पैघ बधा सभ सऽ
बिल्कुल क्यूंकि आलय से धीरे धीरे अवसर आत्मविश्वास आ प्रगति तीनो में कम करैत अछि।
हमरा लगैत जे कठिन कार्य के टालब बदलाव तुरन्त शुरू क तना बेहतर होइ छै।
हँ अधिकांश समय कार्य शुरू करना सभ से कठिन चरण होइत अछि। ओकर बाद गति बनि जाइत छी
अरे हम देखलेय कतेको छोट आ सफलता प्रयास सऽ देर
मुदा वास्तव में असफलता ई बतबैत अछि। जे कोन तरीका काम नह कल आ एहि से सिकखी आगे बढ़ल जा सकैत अछि।
बिलकुल सच कहू त आत्म नियंत्रण एक अहन गुण छै। जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे लाभ पहुँचाबैत छथिन।
बिलकुल चाहे पढ़ाई हो स्वस्थ हो पैसा हो या सम्बन्ध आत्मनियंत्रण